हा जय झूलेलाल भेण।
हा हा हा तव्हां हिते बढ़िया?
हा बढ़िया ॿियो काथां पिया ॻाल्हायो?
असां हेॾां तव्हांजे पासे मां
हो केड़ो शहर?
पाली।
पाली अचछा ह हा पाली ते। अच्छा हा बढ़िया ॿियो तव्हां कीअं मतलब कीअं तव हाणे हुतां जो शहर कीअं हे कुझ ॿुधायो शहर जे बारे में?
हा बढ़िया तव आहे नंढो सो ई लेकिन बढ़िया तव।
अच्छा तव्हां कॾह आया यो हिन पासे शहडोल हेडे? हैलो? हैलो? हैलो आवाज ई बंद थी वई। हैलो? हैलो? चन्नई र टॉप ऑफ हा